केनााकी हाल चाल
आ खूब बढ़िआँ खूब बढ़िआँ
निकेना छी
नहि यौ नीके तऽ हम तऽ नीके छी लेकिन एकटा हमर कक इ छथि छथि ई गुड्डू कक्काजी हुनका हेलो सुनि रहल छियै ने
हँ सुनैत छी
हुनका भऽ गेलनि कैंसर तऽ हुनका लऽ कऽ गेल छलहुँ अस्पताल अस्पताल गेलहुँ तऽ कए तरहक टेस्ट हुनकर चिकित्सामे उपयोग करयवला कए तरहक परीक्षण सभ कयल गेलनि ताहिसँ ई पता चललनि तऽ दुखद गप्प भेलै
हुँ हुँ -
ताहिसँ ई पता चललनि जे ई अहाँके प्लास्टिकके छोट कणसभ
हुँ
खेनाइके माध्यमसँ शरीरमे गेलाके बाद ई बिमारी होइ छै
एना होइ छै
हँ तखन भेलै ई जे प्लास्टिकके कण केना गेलनि तखन पता चलैत चलैत चलली जे तरकारी तीमन जे आइ काल्हि रहै छै
से तऽ रहै छै ताहिमे खाद जे पड़ै छै से एहन ओहन पड़ै छै से
अहाँ की कहै छै खाद लऽ लियौ चाहे ओहिमे एक तरहक पाइन सन देखयवला पदार्थ मिलाओल जाइत छै जाहिमे प्राणवायुके सङ्ख्या बहुत अधिक रहै छै ओ लऽ लियौ ओहिमे प्लास्टिक के कण बहुत बेसी पाओल गेलैए ताहिसँ की होइत छै ओकर जे जीन रहैत छै ओ जीन म चल जाइत छै गाछ वृक्ष के जिन मे ओ बीमारी आ बीमारी ओहिसँ एक दोसरसँ पसरैत रहैत छै आ वएह नहि गाछ मे फल एयलाके बाद ओ जे फल जे सेवन करै छथि हुनको मे ओ बीमारी जाय के खतरा रहै छै डॉक्टर जखन हमरा एते गप बुझौलक तखन हम कनि विचार मे पड़ि गेलों जे आइ काल्हि तऽ हरेक दोसर ठाम ई गप छै जे अपनेता आब कोइ तरकारी उपजबै नहि छै
भओ नहि पबै छै लोक लोक ओतय कतेक करतै आ कतयसँ करतै
तऽ इएह छै तखन एकर हमरा जे गप्प भेटल जे हमरा जे बुझाओल गेल एहिमे एहि मामिलामे हम जखन पढ़लहुँ तै ई पता चलल जे एकर उपाय छै एहन नहि छै जे नहि उपाय छै जे जेकरा लग जमीन के कोमो टुकड़ा छै ओहो जैविक खेती के माध्यम से अपन परिवारके जरूरतके लेल तरकारी खूब बढ़िआँ उपजा सकैए
से केना हेतै यौ
जैविक खेतीमे कोनो तरहक कीटनाशकके इस्तेमाल नहि होइए एहन कोनो तरल पदार्थ के इस्तेमाल नहि होइत छै जाहिमे प्राणवायु जे रहै छै ओहिमे प्लास्टिक मिलल रहै छै एहिठाम सभटा जे रहै छै सभटा प्राकृतिक ढंगसँ जैविक ढ्ंगसँ बनाओल जाइ छै यहाँ उदाहरण लए जेना हम दऽ दै छी गायके गोबर भऽ गेल
पहिनो ओकर काज होइत छलै
पहिनओ ओकर काज होइ छलै आ गाएके गोबरके सड़ा जे दियै नीक जकाँ
तऽ ओ बहुत सुन्दर खेती के लेल तैयार भऽ जाइ छै यैह ने एक्सपेरिमेंट सब एतेक भेलइया जे पता चललैया जे ई गाय के गोबर के जे आहा मसस्थल भूमि मरु भूमि पर दऽ देबै आ लगभग एकर अवधि देल गेलै छओ से सात मास जे अहाँ जे दऽ देबै तकर बाद छ से सात मास बाद मइट जे छै अपना आप के अपने से ठीक करल लगै छै आ फेर ओइ मे उर्जा आबि जाइ छै तखन ओ नव गाछ के पोषण दैके लेल भरपूर भऽ जाइत छै अहाँ के ई पता छलै
हमरा तऽ नइ बुझल छलए ओना एकटा दूटा चीज सुनल अछि जे आइ काल्हि जे जे नबका खाता के गरबरी से लोक के जे छइ खेत उसर भेल जाय छै जा रहले या के ठाम भेलइ या भअ रहलैया जे ओइठाम जे छइ से किछो उगने कम भऽ गेलैए तऽ ओहिसभ लेल ई सुनयमे जे हमरा अवश्ये आयल छलए जे कतहु एकटा खघा खोइद दियौ आ ओहि खद्धा मे जे छै से चाउर की भात की रोटी की तरकारी ऐं खोँइछा सभ ई सभटा जे छै से जमा करैत चलू आ थोड़े दिन तक ओकरा छोड़ि दियौ थोड़े दिनका बाद ओहिठाम जे छै से देखबै जेक अपने सँ किछ पिलुआ तिलुआ तरहक जे छइ से किछ छोट छोट बोस्ट देखै लगय छै कहल छै जे चाली ताली पिलुआ तिलुआ एहन वस्तु छियै जे ज कतहु खेत मे द देल जाय तऽ ओ माइट के जे छै से उपर निचाँ करैत रहै छै
एकदम करै छै आ एकटा हम आओर कही मइट के उर्वरा शक्ति बढ़बै लए
हँ हँ
आ ई अहाँ सामान्यतऽ सौँसे देखबै जे खेती देखबै देखबै अहाँ जे धान गहुँम काटल जाइए किछु धान लऽ लिय चाहे गहुूँम लऽ लिअ
तऽ किछु हिस्सा छोड़ि देल जाय छै खेत मे अहा गैर केलियै या कहियौ
हँ कनि मनि तऽ रहिते छै ओनाहो तऽ जइड़ तइड़ ते रहिते तै छै आ कनि मने बचले रहै छै
बचले रहै छै एहि दुआरे ओ रहै छै ओ खाद बनि जाइत छै आ खाद एना बनैत छै जे जमीन पर ओ सूर्य के जे किरण रहै छै
ताहि संगे नमी लऽ कऽ
ओइ मे ओइ मे दूटा किरण जे रहै छै एकटा किरण के छै एक्स एक्सरे जे रहै छै ओकरा भरपूर मात्रा मे अपन अन्दर समाहित कऽ लै छै आ ओहि सँ ओ की करैत छै जे चाली भऽ गेल छोट छोट कीड़ा भऽ गेल एकरा सबके अपन अन्दर एकटा एहन माहौल तैयार कऽ क दऽ वर जइ मे ओसभ बढ़िआँ सँ एकदम अपना आपके बढ़बैए या आ वैह नहि बढ़बे छै ओहि से की होइ छै जते खेत के आस आस पास चिड़िया सब रहल ओ ओकर शिकार करय लेल जे अबै छै तऽ ओकरा बिआ ओ अपना संगे जे लऽ कऽ अबै छै चाहे कोनो गाछपर रहल ओहिठाम अपन देह रगड़लक तऽ ओकरा संगे संगे बिया सब आबि जाय छै तऽ ओ सब की कहे छै आबि के ओ खेत में अपने सब अपने मिल जाइ छै ई प्राकृतिक ढंग से एतेक सुन्दर रचना छै प्राकृतिक के जे आपस मे ई सामंजस्य बना के एक नम्बर काज कऽ लेया
ई भऽ सकैए आ ओहिसँ जे छै से नव हवा लगतै माइट ऊपरसँ नीचाँ भेलै हवा नबका लगलै पानि नबका लगलै आ जे ऊपरका माटि रहलै से तौड़ गेलै त अहो अन्दर अंदरे जे छै से ओहि तरहक काज करतै फेर सँ ओहो अगिला बेर कोरल जेतै जे से तऽ फेर ओहिना जे छै से ओहो नीक माटि भऽ जेतै आ इहो भऽ सकैए जे ओहिसँ जे छै से जे कोनो गाछ तरकारी तीमन होय कि कोनो आन छोट छन गाछसभ लगौलहुँ तऽ ओकरोसभके जे छै से नव नव तरहक जे छै से पोषण भेटै
हँ आ एकटा ओर सवाल रहैए हमरासँ जखन हम एहि गप पर चर्चा करैत छी की जे जैविक खेती केना करी तखन हमरासँ लोक पुछैय हम कीटनाशकमे की की इस्तेमाल करी हुनका सभक हम ई बुझबै छिय जे प्राकृतिक रूपसँ अपनासँ लोक बहुत बहुत रास एहन चीज जकरा अपनासभ कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल कऽ सकैत छी किछ उदाहरण हम दिअ चाहैत छी नीमक पात भऽ गेल
निमक पा सुखा कऽ पसाइर दियौ बड्ड नीक हेतै
ऽ गेंदा के फूल जे होइए
हँ हँ सोहो होइए
ई एकरा सब जे अहाँ की कहै छिय गरम पानिमे किछ काल उसीन ली नीकसँ
आ कनि दिन ओकरा ओहिमे सड़ै लेलए छोड़ि दियै जखन ओ सड़िकऽ एकदम ओ सड़ के गंध कर लगै छै ओकरा बन्द डिब्बा मे
तीन चारि दिन कतहु आरामसँ कातमे छोड़ि दियौ जखन ओ सड़ि जाइत छै तऽ ओ ओ कोनो कीटनाशक से नीक कीटनाशक बनैत छै आ एकटा बुझल अछि ओ कीटनाशकसँ जमीन म कोनो खराबी नइ अबै छै बल्कि जमीन क उर्ज्वरा शक्ति और ओहिस बढ़ि जाइ छै आस पास के जते जीव जन्तु रहै छै सभ को मदैत करै छै आ जतेक अनेरेके वोस्त्र रहैत छै ओकरा प्राकृतिक रूपसँ ओ हटा दैत छै एहिसँ ककरो नुक्सान नुकसानो नइ होइ छै आ किसान भय बन्धुसभ सेहो प्रसन्न रहै छथि
हेबयके चाही अहिना हेतै तऽ तैहि ने आइ काल्हि देखै छियै जे बड़का बड़का कोबी बड़का बड़का भटटा नव नव बोत सब तर तरकारी चिमन देखे ल भेट‌इ य ओ सब त रामझुंगीनीये लिए न राम झुगनियो एकदम छोटकी ओ आ ‌एकदम बड़की ओ नव तरहक भेटे छै नबका बिया सब त एलैय ऐ आ सभटामे जे छै से जौज एहि तरह खेती बाड़ी कैल जाय जे छय से की नबका नबका गाछ सबके जे छै से नबका नबका खाद भेटै आ अपन सभक माइटो जे छै से बेसी उपजाउ बनल रहय एहन स्थिति तऽ निश्चित रूपसँ स्वागते जोकरक छैय
हँ जेना हम अहाँके जैविक कीटनाशक कहलो तैय लोक इहो पूछै या जे हमरा लग तऽ कनि तो जमीन नहि अछि कनियो हमरा गार्डियन नइ अछि कतहु हम कतय बाड़ी झाड़ी नइ अछि आब हम कतय उपजाउ हम शहर म रहैत छी हम कत कतऽ जेबिक खेती करू हुनको सभ लेलए उपाय छैन अपन छत पर अहाँ गमला बना लिअ ओहि म माइट लऽ लिअ अहाँ लग गमला नइ अछि तऽ अहाँ कोनो प्लास्टिक के बर्तन लऽ सकैत छी छी अहाँ लग ओ नैय अछि तऽ अहाँ कोनो बैग लऽ सकैत छी सुत सुत्री क बोरा लऽ सकै छी ओहि म माइट भरि दियऔ आ ओकरा छत पर सुंन्दर से ढंग सँ सजा दियौ एहि मे छोट छोट गाछ रोइप सकैत छी अहाँ सजमनि रोपि सकैत छी सोहा घास रोइप सकै छी आ फूलो के गाछ रोइप सकै छी आ एतेक सुन्दर लगै छै ई छत के ऊपर के ई खेती आ ई जैविक खेती मे अबै छै आ एहिसँ की होइ छै गर्मी के समय में सरकार एहन मुहिम चलैलकै या कै ठाम कतेक देशक सरकार मुहिम चलैलकै या जे लोक के प्रोत्साहित करै लेलए किछु राशि देल जाइत छै जे अहाँ लियौ अपन घर पर अहाँ गाछ वृक्ष लगाउ जेना हम दिल्ली के उदाहरण लऽ ली ओहिठ ठाम जखन लोक पॉल्यूशनसँ ई एकदम दिक्कत मे आबि गेल तऽ ओहिठाम सरकार खर्च करय ल पाइ देलकै आ लोक बहुत रास की कहैत छै तुलसी के गाछ गम गमला मे सूत्री कऽ बोरा मे एहि सभ मे लगा कऽ छतपर लगलकै ओहिसँ बुझल अछिइ जे एतेक माहौल साफ भेलै आ दससँ बारह डिग्री के अन्तंर पड़ि गेलै मौसम मे बड्ड नीक भऽ गेलै एइ स आस पास के वातावरण
हेबे करतै यौ पहिने के मोन पारियौ ने पहिलका गाम म की छलैए खेत खेत पथार खत्ता पोखरि आ संगे संगे बरद जे छै से खेत जोतै म काज अबैए छलए बिया लोक अपने से छिड़ियबैय छलै
आ एकटा सबसँ खास गप्प हम अहाँ क कहै छी जैविक खेती में जतेक नफा छै ओते कोनो खेती में नफा नहि छै में मेहनत छिए ई मानब हम लेकिन नफा जतै जैविक खेती में छै ओत कोनो हम ई एना बुझा सकै छी अहाँ कऽ जे
अलग अलग रसायनसँ उपजाओल जे तरकारी तीमन रहैए अपना सभक
ओकर बाजार में जे भाव रहथि जँ सए रुपैआ रहतै किलो हिसाबे तऽ जैविकता